हँ बताऊ की बताउ बताउ चाइर लाइन किछ मिथिला मैथिली केँ बारेमे बाजू की बाजू हमरालग साभ्ये नय एय मिथिला कऽ एना नय बाजियै एहिठाम बाजऽ पड़ै छै
ओ
तऽ काइल मोन लागल अहाँकेँ ओहिठामा हुँ बहुत निक लागल थेन्क्यू थेन्क्यू से काज नय चलत
इहो सब सँ काज नय चलत अब हम केना कहूँ
मिथिला हाट हमरा घुमा दियऽ
भोजन भेल अहाँकेँ
अ भोजन भऽ गेल हँ
अ चल चलू - चलू आओर सब
आओर सभ सब कुशल मंगल ऑटोमेटिकेँ कॉल कट जेबै दस मिनट तऽ रहने दियै एय पै करिते रहुँ ई सब नय कहूँ
हैत त हमरा नै हेत केएल अहीं करू ए पे
आ कुता
देखियौ ई सभ अपशब्द हमरा लग मे नै अभद्र भाषा एकटा गीत सुनाउ ने अहाँ एकटा गीत सुनाउ तऽ अवन्तिका जी लेल एक बेर जोरदार थपड़ी।
हू एक मिनट रूकू काज कऽ रहल छी की काज करै छी।
हलो
केना कहू अहाँके नै नै नै कहब नै कहब सामने लगतै नै असगर मन आब गाम मे मन आब गाम मे लड़का बहुत तेज छै अहाँ बहुत बहुत घटिया गाबय हुॅं चर्चा इ गपक चारू ओर भ गेलै आहा एलीयै ओ बहुत सुदर गाबै छथिध रूपा अनिता
अहाँ चिन्है छियै रूपा निभा के। अहाँ के तऽ बेस्ट फ्रेंड छलखिन हे एक टाइम पर ल अहाँके नानाजी द न तऽ फ्रे भऽ गेल केना तऽ हमरो कनि कहू ने नै अहाँ आइ चलू आब ई हमरा सबके एहन माध्यम भेटल ए गप्प करऽ के अहाँ कनि एक बेर हमरा ओकरा विस्तार सँ कहू। हमहूँ फ्रीयै छी अहूँ फ्रियै छी कहु
कहू इहे तऽ लभे करऽ लगलै आब कहू मन केहन लागै य कहू ने एकटा उपकर्जा भ कऽ एखनो उठा कऽ पटैक देब। के हम अहाँके हम पटैक देब अहाँके चलू हमरा कनी साड़ी वल्ला काज करऽ दिअ
नै कुनो काज ताज नै कर।
अ नै चल ल चलु गाड़ी आइन देब सही मे देखियौ बाहर चलू घुमा दि कतऽ जेबै जेबे तऽ जेबै कत? ज तऽ अहाँ लऽजेबै हम अहाँके लऽ जेयब खत्ता मे
हुह
आब बहुत भऽ गेलै बातचीत आब आउ ध्यान दै छियै कनि। ई कते दिनमे कटतेै भऽ गेल अहाँके घण्टा भेटत हमरा घण्टा नय भेटल सुनू ने एकटा चीज पूछू अहाँसँ कॉल करैसँ परेशान एखने होबही
आँय ई नवनीत के छै। आँय आ ओ‌ आ हमरा सभसँ फेवरेट पता अय के अय सैह
ओ छै ओकरा से गप्प करियैमे
ओ आबिते देरी कहतै कि ऐं यै अरिकंचन खेलियै अच्छा ई ओ उगना महादेब मे की पढै छै सबसँ नीक हमरा लागल वैहे ओकर शेम के नाम पूरा की छै ठीक शैम शुभम शुभम जाट
जाट छै जाट
जाट छै तऽ मैथिल बजै छै पूरा जन्मेसँ ओकर मतलब ओ मिक्स छै मिक्स ब्रीड हँ ओकर बाप छै जाट मम्मी छै मिथिलाक एना छै किछ माय बापमे से एना किछु उ मैथिली भाषाक के अथी केने छै ओ जाँट मे नय ओकरा जाँटमे गारि सब खूब अबै छै लेकिन मैथिली भाषा के केने छै मने ओ सबसे नीक
छै कथी आइ जूटी कंपनी मे काज करै छै अरे माने जाट छै कि ब्राह्मण?
मिक्स छै टाइटल की लगबै छै छुट्टीये न भेल छेलै अहां तऽ तखन अहाँ बौकी छी भूसकौल आ एकटा आदमी छै ने ओकर गाम छै भूसकौल ओतैके हमर मामी छथिन अहूँ किछु बाजू अहाँ के बोलती बन्द अय की हँ बौक छी अहाँ बौकी छी हम बौके छी बौकी लौकी बहुत नीक होइ छै हूँ ओहो मारैये हमरा अहाँ हमर बगलमे छी की? ई सब किछ सुनै छै छौड़ी देखियौ ने देखियौ ई छौड़ी देखियौ तऽ काइल अहाँ कतऽ कतऽ घुमलौं उंम्म हेलो हमर पिताजी अहाँ बजै नय छी हमरा लागैये एप के अहाँ गलत फायदा उठबै छी एहि ई सब नय बात करब फालतू केँ ई सभ बात नै करू जो हमरा ओबै वला रहत लेकिन कटै छै अहाँ केँ फोन